गोर लागय छियौ
बौआ
की हाल चाल
छै तोहर
हमरो ठीक छौ खाना उना खेलही
ह्म्म खाना उना खेलियौ आब तऽ रातिकेँ इन्तजाम करबू
की बनेबिहीं आज अच्छा कथी के तरकारी
आलू के भिंडी के तरकारी
ठीक अच्छा
आर तू सब कह तोहर घरमे कि बनतौ
आज तऽ अमर घरमे चिकेन बनतौ
अच्छा
तू चिकेन खाइ छी ह
फर
अभी कहाँ छी तू
घरेमे छियौ
हँ की खइ
अहन त भुजा खाइ
अच्छा आओर पढ़ाइ लिखाइ नीकसँ करी छी
हँ हँ करै छियौ
इसपार कोन से क्लास मे गेली हन
एखन तऽ नमा छियै
नौमा मे आज की की पढ़ली ह इसकुल खुजल छौ की बन्द भ गेलौ
नहि हमर सबके आब गर्मी छुट्टी चलै छौ
गर्मी छुट्टी छलै छौ
ह
इसकुल कहियास से खुलतौ तोहर
इसकुल खुलतौ आ घन अभी महीनाके बादसँ
हू पहिने जो पानि पी
हँ पी लेलियौ
पी लेलहीं आओर इसकुलमे इसकुल तऽ बन्द भऽ गेलहुँ ह तऽ पूरा टाइम फोने चलाइ छी कि पढ़ाइओ करै छी
उ घूमे फिरे छीये दोस्त सब सब भेंट घाट करे
एते पैसा बर्बाद बात करै छै तोरा ऊपर घूमे ले कि पढ़ाइ कर ले रहे
त त समे तऽ घुमै छियै नहि तऽ पढ़ाइए करै छियै क
एग्जाम भऽ गेल तउ कते मास मार्क्स मा छलो एक्जाम मे तोहर
कमे एलै गेलै से ठीके एलै ओतेक त बढ़िआँसँ नहि अलै एहि बेर
पढ़ाइ नहि करबी तऽ अच्छा मार्क्स कैसे एतौ
पढ़ाइ तऽ करबे करै छियै
तऽहर पिताजी कते पैसा तोहर पर खर्च करे छौ नीक से तू नहि पढ़वहीं तऽ की हैतेय
नहि पढ़है तऽ छैबे छियै आब पता नहि किया नहि एलै
मास्टरबा जें तोरा से कोइ दुश्मनी रहेय कि मार्क्स नहि देलकौ
हाँ हमरो य मास्टर किया नहि देलकै नम्बर हमरा पता नहि चलय या
अच्छा घर आके घर नहि एबीहींन
हँ घर तऽ एबै आ हमर माँ बाबू जेतै तहन
अच्छा
आ ट्यूशन उ्यशन जाइ छी कि नहि इहोसभ बन्द भऽ गेलहु
ह एगो ट्यूशन जाइ छियै एगो बन्द कऽ देलियै
अच्छा आओर बता
आओर सब ठीक छौ
ठीक छो मन लगै छौ ने
मोन लगै छै
आर तोहर दोस्त सब केने केने छौ
ई दोस्तसभ छै अपन अपन घरमे आइ एतऽ गेलियै घुमि फिर कऽ तऽ आयल छलैया सभ आ फेर गाम जेयबै ने हँ सभ दोस्तसभ हमर आब गाम चलि गेलैए अयतै सभ
त तऽ तू आ होगा
हँ हमहूँ जेयबै तब माँ बाबू जेतै तब ने
बाबूजीे तऽभी टाइमे नहि छौ
ह
हू
आओर कह कहू
खाना उना नीकसँ खाइ छी ने
हँ खाइ छियै
टाइम ह मिलतौ तऽ अही ह ठीक
हँ हँ ए बो बाबूजी आ माय ए न तऽ जेबै की आओर कह त की गेली गाम चलल तऽ बाबू के छुट्टीे ने होइ छै
ह बाबू के तऽ एते काम रहै छै कैसे छुट्टी हेतै बाबूके
हँ हँ ओ च की भेलतऽ त कना बै
हँ
ह आओर को
हँ आओर सब नीक तू कहह ने
ठीक छौ
हँ हमरोसभ ठीके छौ आज तऽ बहुते लेट भऽ गेलहुौ काम करिते करिते
हँ नानी
हुँ
नहि अच्छा मामा सब ठीक छथुन
हँ सब मामा ठीक छौ एगो मामा के तो एगो के तो लड़को देखे छियै अब लड़कियो देखे छियै शादी उदी करबै एगो के
ह तऽ करही तऽ ए बहु एहि बेेर बढ़िआँसँ कपड़ा लत्ता दीहे ओ तोरा हम खुय सिखा देबै कि बढ़िआं से कपड़ा देतै
हँ हर बार तऽ तोरा बढ़े कपड़ा मिले छै छौ
हँ तऽ आ तऽ बढ़िआ कमाइ छै मा करा न देबी केकरा लागि रख दी खाली बेटे लागि रखबिहीं
अइए तोरा लेल हीरा के हार बनेलिय छियै इस बार हीरााक के हार देबबो तोरा
हूँ तऽ देबे पड़तौ ने हमरा ने देबै तऽ अपना बेटीके देबही ने
हँ
ह आउर कहे
आवाज नीक से आबै छै छौ न
हँ आवाज तऽ अबै छौ
हुँ
आर नानाजी कतऽ छथुन
नाना जी अभी गेलोया काम पे बिचारा एते गर्मी मे कते काम करै छै
हुँ
हुँ अभी तऽ नानाजी छौ बहुत दूर तो तब बात करेबो नाना जी से भी तोहर तोरा बारेमे पूछैत रहौ कि कैसन छै हमर बेटी हँ
तऽ आर मामा मामी सब ठीक
हँ सब ठीक छौ सबके शादी कर देली तु सब अपन अपन दूसर दूसर जगह जायके रह छौ दिनमे एक बार कॉल करतौ हाल समाचार पूछतौ फिर भऽ गेलो फिर रात मे एक वार कॉल करतौ
आ सबके तऽ भइ छोटका ब चल ओकरो करा ले किय
छोटको के जे लड़का देखलियो हन देख लड़की देखलियौ लेकिन पसन्दे नहि आबै छै कोइ
ह आ
उ
तू घर कब जेबी खाना पीना कब खेबी
हँ आब जबै आब जबै कनि देरमे
अच्छा
हँ
आ मरू भइयो गेले तीन मिनट आर उसके बाद हमहूँ जेबै नीचे खाना उना बनेबै खेबै
हँ हमर तऽ पूजा भइ तऽ गड़ एतै तो हर बेटी
हँ
ह
आओर हमर बेटी कैसन छै
तोहर बेटी ठीक छौ अभी नमकीन बना
अच्छा केकरा दिन नीमकी बना बनाबै छी
बनबै छै अपन खाय पियै लए हमरे सभ लए बनबै छै
अच्छा
आओर
तोरा निमकी बनाबे आबै छौ
तऽ हमरा कोन जरूरी छै बनाबयके हमरा तऽ तोहर माय बनेबे करै छौ
आ तऽ तू नहि सिख भी
नहि तोहर बेटी बनबै छौ तऽ हम कहिआा सिखियै
कल हो की तोहर शादी हो जेतै तऽ ओ तऽ मााय के साथ मे ले के जेबिं की
त जब जाय हो जेतै तब सीख लेबै अखन बियहनो भेलैय तऽ कैसे सीख लिअ
अच्छा तऽ तू बियाहके वेट करै छी बियाह होते तभी सिखबै उे पहिले नी सीखबै देखबै ने अभी गर्मी छुट्टी भेल छौ तऽ ई नहि की सिखलियै घरके काम काज कैसे की जाइ छै
हँ सिखबै तऽ तोहर बेटी डेली हमरा काज करेतहु
तऽ की भऽ गेलै काज करेतौ तऽ
ताहि दुआरे हम नहि सीखै छियै तोहर बेटी कोढ़नी छौ कोनो काज नहि करतौ व हमरा सभ त करेतौनाहितो झाड़ू पोछा करबै छौ बर्तन करबै छौ
अच्छा
हुँ
तऽ तू नहि करी छीह ईसभ काज हमर बेटिे खाली करतै एते गर्मी मे
तऽ करे दैत छियौ तोहर बेटी खाली भानस करैत छौ आर कथी करैत छौ आ नहााय छौ आ कपड़ा धोइ छौ
हुँ
बाँकी तऽ हमहीँ सभ करै छियौ
हाँ अ
आओर
ओर सब नीक बस दू सेकेंड जो फिरब हम जेब आब नीचे
हँ तऽ ठीक छै हमरो आब भऽ गेलै जाइ छी आब हमहूँ घर नहि तऽ तोहर बेटी हमरा घरो ने ढूक देतौ गेट द जेबै
ओ अच्छा टाइम भऽ गेलौ
हँ आब कनि दोस बहुत कतेक दिनसँ कहै छलैया आबै लए तऽ चलि गेलियै ओकरे ओतऽ
अच्छा जो काम उम करत जाके
आओर कह
हुँ आब जाइ छी हमहूँ खाना उना बनि गेलैए एतौ दूध चढ़ा कऽ आबि गेल रहियौ।
पूछीय
ठीक